की हाल छै
का हालचाल छै
सब ठीक छै तू बताई छी कईसन छी
तब पूजा पाठ कैसन चलै छै
सब ठीक चलै छै
घर परिवार
सब ठीक छै मे सब ठीक छै ने
हूँ सब ठीक छै आ तोहर कहाँ भेलले छै ओ बाल बच्चा सबके पढ़ाई
सभ होबइ छै हम तऽ खुद पढ़ै छियै
अच्छा हँ जल्दी भी
से ओ जिन्दगी भर
जल जल्दी बियाह हो जाला तऽ इहे सब न होल की तनी बालो बच्चा सब संभालो अपनो पढ़ाई देखै छै
ह वैह तऽ बहुत झंझट होइ छै बहुत झंझट होइ छै
ह बताउल जाउ अपने अपने कुछु कुछु
ह इे बताबै छै कि आब सोचे छै कि घूमे जाई छी
ओ केने घूमे जाई छी
हूँ काठमाण्डू साइड देखै छी
ओ आओर कोनो जगह न मिलल छै घूमे के कितना बार वहा घुम छै अपने
काठमाण्डू कहाँ एकोबार जाई छी
कल चरल छै ने अच्छा जा काठमाण्डू थोड़ी ह हँ ह हँ हँ काठमाण्डू काठमाण्डू
ऐसे की ते की देखेकि अ बनारस त नहि जाय देव छै काठमा्डू खाक जाय देव छै तो ओर ना जाय देबै छै
तो बोलै छै कि पहाड़ से गिर जाई छै
अच्छा ई सबसँ बढ़िआं पाटना चलै छै एक दिन
प पटनामे कथी करै छै जाके
पटना मे स्विमिंग पूल चलै छै
हमरा घर के सामने बनाते तमिया ना जेब पटना चल जेबे स्विमिंग पूल आ ह बन जाई अगला महीना ले फाइनल हो जाइए अगला महिना के आखरी तक हँ
पक्का छे नू
हँ पक्का छै
कन्फर्म छै ने स्विमिंग पुल बनै छै
हँ हँ स्विमिंग पुल बनै छै ओ
स्वमिंग पूल वाटर पार्क बनए छै कि स्विमिंग पुल
स्विमिंग पुल बनै छै हँ
ए तऽ तो ठीक छै ने सीख लेबो जाइ छै फिटो रहै छै ओहिसे आदमी
ओहे ने बहुत बढ़िया चीज छै कही आदमी पानी में घूस सकल छै
छै
मतलब कह मान कोनो गिरे छै कोनो डूबे छै च
क मान छै म मौसा गेलै छै तऽ
हे तऽ तऽ ओकरा बाद क्या करै ओकरा बाद भगवान के याद करै छै
ओतनो रिक्सा नहि लेबयै छै
हँ इहो बात बाल बच्चा अपने हमनी इंतजार करैत अछि
अच्छा तऽब हमनीके देखल जा कितना फीस होबै छै ओहि हिसाबसँ
हम हमरा ते लागे छै कि हम अगर हमनी अगर करे छी स्विमिंग तऽ हमनी बहुत बढ़ियाँ करय छै एका एकी स्पोर्ट्स से ने बटे छै
हँ आउ स्विमिंग मे डी ए विषाग जोन लड़का स्विमिंग करै छै न
हू
सीधा नेशनल जाइ छैना स्टेट में स्विमिंग करे छै एको प्लेयर ना वटमे वट कटगरी मे ना जोनल मे सीधा नेशनल मेसी
वाह त बड़ा बनिया छै
ओ हिसाब सँ प्लेर आब छै निमन आब छै जीत जाइ छै ने कोई बात मेडल मिल जाइ छै ब्रोज मेडल एगो अथी पे
ह बढ़िया छै हम तऽ डी ए बी मे न छै तऽ हमरा कितना घाटा छै हो
हम न छै डी एी मे त केितना हमरा घाटा छै एस डी ए फई से होवे ल छै ने
के जी ए फाइमे तऽ सेह स्विमिंग नहि होइ छै तऽ
तऽ डी ए भी अलग से कथि कराई छै उ के लेखका करई छै
डी ए भी के ही होइ छै स्पोर्ट्स डी ए भी नेशनल स्पोर्ट्स टोट न हँ प्राइवेट हो गेल आ इ सरकारी हो गेल हु
नहि तऽ प्राइवेट मे तऽ नहि हो सकै छै हमार
काह प्राइवेटमे तऽ बोलै प्राइवेटोमे तऽ बढ़िआँ पैसा मिलैत छै
हँ हँ
अभी तऽ हम ज होइ छै चाय लेकिन जे जइ छै
ओ चाय लेके नीचे जाइ छै
ह सीढ़ी पर होबय छै
हँ हँ आ अब जाय छै तऽ तोहर बाबूजी बोले छै ने केकरा से फोन पे
न न जहै छै तऽ दे देबे छिय फेर लगले मे आ जाइ छै
अच्छा मणि भाई बाटेत छै दुकान मे
हम मनी भाय छै दुकान मे
त अभी सीढ़ए पे बार छै तऽ केले का बताबै छै
अच्छा ओ खेतियामे जन किड़ब पड़ गेल रहे छै
ह हँ
तऽ ओ के ठीक करै छै बताै छी हमर के
खीरा के ओ ओकरा दबाइ आबै ले छै कीड़ाके दबाइ आबै छै ओकरा ले जा के ओहिमे छीट छै ने तऽ ओ ओस ओ कीड़ा सब मर जाइ छै एहि एहि लेखा होइ छै
और इहे सब गर्मी से कीड़ा लग जाय छै तब काह करल जाय छी इह सब चीज छै
कोनो दिक्कत ना दे देबे छी हम चाय
हँ हँ बताई छै अपने बताइ छै पाँच मिनट जे काम बाँटे पाँच मिनट बाद हमरा घूमे जायके एक जगह बा
अच्छा
हँ
हँ तऽ ओ रहै छै ने त सोेचाय छै कठमांडू अच्छा बनारास तऽ मना कठमंड कहाँ मनाइ छै पटना के बताबै छै पटना कोनो बढ़आँ जगह घूम जाइ छी
पटना मे कुछो ना छै कुछो ना छै
जू ना छै
अ बेकार छै सब कुछ फालतू चीज सब छै टाइम पास देख हेरासमेंट होइ छै पटना जाय कोनो मतलब न छै पटना जाइ छै
अच्छा
हूँ
आरो कुछ पटना मे
पटनामे कुछो न कुछो न छै
की बोलै छै
कुछो ना छै पटना मे छै
पटना मे कुछो ना छै
ना
बाह ओ वाटर पार्क न छै
वाटर पार्क गन्दा रहै छै वाटर पार्क सबस घटिया जगह छै अब कबो न जाय छै हम वाटर पार्क
ह जहाँ जा छै पूरा पानी साफ रहै छै देखे छै हमरा स्टोरी मे देख
हँ हँ देखै छी फैट फैट तोहर मोटापा एस बना देने छै
ठीक तऽ बा अच्छा बढ़िया लगै छै
लड़की सब देख के पानी फेेक दे छै एक बेर पानी पानी भरल बहुत पानी रहल छै अपने जहाँ देखले छियै हम पूरा कमर लऽ पानी रहै छै हम भूलिये जाइ छै हम कहाँ बात उत करै छै
की
दिमाग हमर ठीक ना छै तबियत ठीक नहि रहल छै
हू हमश बुढ़ापा हो गेलै छी तऽ का करै छै
ह बात बच्चा सब
हु बचपने मे शादी हो जाइ छै तब का करै छै
बड़ा बाल बच्चो सब हमरा परेशान करै छी एगो मुँह पे गिर जाइ छै एगो एने ओने
अच्छा तऽ कोनो बात जब बड़ हो छै से सब समझदार हो जाइ छै
हँ हँ सही बात छै कितना साल के होय त समझदार हो जाइ छै
कम से कम तऽ हो चौ सोलह साल के होइ तऽ समादार हो जाइ छै सोलह सत्रहे सालकेे तऽ
हू हू
समझदार हो जाइ छै अपने से पैर परे खड़ा हो जाइ छै कहीं घूमे उमे चलि जाइ छै हमही के तऽ मना नहिए करै छियै कहीं जाइ छै तऽ
हँ हमनी हमनी के बाबूजी सब तऽ हमनी तऽ जाय न दे छै
हमही के बाबूजी लोग तऽ न जाय देबै छै हमे कही
उएह ने हमनी जाय दै छियै हमनी अगर हमरास से बोलै छै तऽ
करै छै सोच छ हमही ई सब काम न करै छियै ओ तऽ करबे करब ओ तऽ करबे कर पर ना कहै ल न करै छै तऽ करे द छै कम से कम
हू
ओ हम एन होइ छै तऽ के रहै छै ओ अभी जाक जेन अलफा हो जाइ छै
हँ अभियए के जे ने अलफा हमरा हमन के टाइम सब आयल जाय पता ने जेनटलटा फल टा कथी कथी
अल्फा के बाद बीटा अबै छै बीटा के बाद गामा अबै छै सब आ जाे छै यगी
अरे बहुत टाइम छै अभी हमनी मे छै हमनी ओ हमनी के लैका के लइका सबमे हँ बारह की आठ नओ साल सात आठ साल
ह इहो बात छै हमही के तऽ सब देखने छियै टू जी देखने छैथ्री जी देखने छिय फाइव जी देखने छिय
अंग चवन्नी पैसा सब का का ना देखने छै
वर्ल्ड वार देख ले छै वर्ल्ड वार ना देख ले छै ओ नहि देखे छै ओ होइवला छै कही हो जाइ छै कोरोना महामारी देख लेबै छै
आ हँ हँ देख ले कैसे छै बाप रे बा
आ तऽ बस जाइ छिय हम पैसे कैस ने
के लेखा आ वर्ल्ड वार मे कितना हिटलर आकेरा हमरा घर मे बैठ के चाह पिलअइ छै
न नहि नहि ओ टाइम त हम नहि रहै छै तू रहै छै कही ओकरा बाद हमर जन्म भेले छै हमर जन्म ओकरा बाद भेले छै
ओ न न हमरा रहल छी हम तऽ देखले छीय हिटलर के एक बन्दूक कुन्दुक देखले छै ओ सब बैठ के चाय हमरा घर में पिले छै ओकरा बाद बोलै छै कि अब जायत है जंग उंग पैखे
हँ तऽ ओ टाइम पे तू रहै छै पंच छओ साल के तू रहै छै हम अभी नहि हो रहै छ अभी हम नहि बलै छ ओकरा बाद हम बोलै छ हिटलर मर गेले छै ने ओकरा बाद हम हो छै
ओ कही तूहे तऽ हिटलर न छै दूसरामे
होइ सकत ने मने ओतना प कुरना होइ छै
हँ इहो बात छै आ ओ याद रहै छै
की याद रहै छै
एलबर्ट आइनस्टाइन छै
हँ ओ रहै छै बाह
हम कितना याद है ओकरा उ हमरा हम औकनी ओकरा गोदी मे खेल ले छ ओकरा
तू खेलै छै गोदीमे उकरा उ तोरा खेलै छै
ना ना हम ओकरा खेलाय ले छियै
ओ बहुत अभ जिन्द बड़ी छिक
ह
ह इहे सब चीज बहुत बुढा गेल
हमहीं के त बाप म न जाय देवे छै घूमे पर हमही के जाय देवे छी सी गेल लैकस का
पूरा उमर निकल गेले छै घर बैठल बैठल भेल छै
का बोलै छै
हमनी के तऽ उमर निकल गेले छै बैठल बैठल
हँ सझ गेल लै छै अम के नहि रत रत
हम बोले रहल अपने के पाँच मिनट बाद हम जाय छै घूमे के जगह
हँ
ह तब हम जाय कि न कि पाँच मिनट ओर बात अपने से कर ले छी ई बताय छै
घूमे क बात होइ छै रुक जाइ छै हम घर और क दिक
अच्छा तऽ पाँच मिनट ओर पाँच मिनट बादे जाइ छै का
काम सब ई सब नानू होइ छै ओने से जाइ छै नु सब न होइ छै
ह पाँच मिनट और देखल जाय छै का हो
सी टाइम टाइम के बात ना करे छै शहर टाइम टाइम के बात अपन हम के टाइम के अलग बात ई के बात के टाइम अलग बा
हा
टाइम के बात ना ना करैत छै
सही बात छै अपन अपन समय के चीज छै हाँ
तऽ ना बोलै छै बार बार
हाँ हाँ गलती गलती हो जाई छै आदमीए सबसे गलती ना होई छै अब लड़का सबके हमनी ना माफ करै छै तऽ कोन करै छै
हमीे तऽ ना माफ करै छियै हमही के माफ करै छियै अपन लड़का सबके
ओहे ना
अच्छा तऽ कोनो दिक्कत ना आखिर आज नहि तऽ बिहान तऽ जाइ छै एक म इहो उहो लोक सोचइ छै मान छै अभी ना जाय छै
तऽ कब ओ उ सब उहे न ओ लोग सोचै छै की अच्छा से सेट उट कर जाइ छै तब बाल बच्चा सबके साथ जाइ छै
तु जाइ छै तऽ केियाना चल जाइ छ बताै छै हमरा
उहे ने बा ना बाल बच्चा सबके साथ जाय छै
ओ अपना कनि समझल बै छै
हाँ उहे ना हमहु ना बुझे छी की के ले अपने ना घूमे छी तऽ हमनिओ
ई सब त सोचे के चाही हमलोग ल टाइमे न उ लोग के पास छै का करै छै
का बताल जा एहि लेखा पूरा जवानी निकल गेल छै
मान ले छै ऐय साल ना जाइ छै हमनिके अगला साल कहै छै मरे छै मु प लो के लोग कहे छै कब जाइ छै पहिले ने तऽ सोचै छै आ ओकरा आ ओकरा आ अगला साल कहै छै त कहै छै